ह्म
हलो
हाल चाल
हलो हेलो आ आवाज बहुत कट के बहुत बहुत आवाज कटि कऽ आबि रहल अइ आब क्लियर कनि एखन आयल हे ई सहीमे प्रॉब्लम तऽ किछु छै हेलो हेलो
भोजन भातक आयोजन छै यौ
भोजन भात तऽ चिकन छै भोजन भात विशेष कऽ के आ माछ भात ओर दही आम इएह छै व्यवस्था आजुक आओर विशेष कऽ कऽ आ अपने के तऽ हमेशा के लेल स्वागत अछि जखन आबी तखने अपन सबके जे छै मिथिलाञ्चल के भोजन स बात व्यवहार ईसभ तऽ अलगे छै
नहि नहि छैहे तऽ
आ विशेष आ आ विशे आ विशेष कके एखन जे छै भोज भात के समय छै उपनयन विवाह मुण्डन एहि सभके एहिमे जे छै से आम प्राथमिक ता राखल जाइय सबठाम
आओर भोजमे जे अहाँ ओतऽ तऽ उपनन छी हँ ताहिमे भोजमे की सब व्यवस्था छै
उपनयान मे तऽ विशेष क के उएह है एगारह तरह के सब्जी जे डाला ईसभ जे रहैत छै तरकारी आओर नॉनवेजमे अप अपन सबके तऽ एकदम से माछ मास त जरुररीे कोनो एकटा ई दुनूमेसँ मिथिलाके माछ आ लास्टमे खेनाइके बाद पानक व्यवस्था
वाह बहुत उत्तम उत्तम हमरो ओतय जे छै से एखन अहाँके दालि भात सब्जी
वाह अति सुन्दर अति सुन्दर आह आहा ह मन तृप्त मन तृप्त करैवला ई भोजनक के ई ई ई जे विस्तार अछि अपन सब के से मन तृप्त करैवला ह आओर खास क के अखन गर्मी आ गर्मी मे ठेलम ठेला एकदम भोजन करू आओर निद्रा तहिना एकदम से निद्रा कर सेहो आनन्द लियअ नीक जकाँ चिक्कन भोजन क क तकर बाद न निद्रा एकर तऽ किछु गपे आओर छै आओर विशेष कऽ कऽ एखन दिनके आमक महिनामे गाछीके आनन्द आम टपटप खैस रहल अछि ओ आम तुबि रहल एकदम ओकरा एकदमसँ जहिना खसे तहिना ओकरा पेटमे द दियो ओकर बाद ठंडा के जे आनन्द छै से अलगे छै एकर तऽ एकर तऽ कोनो दोड़े नहि छै एकर त कोनो आ हँ हाँ साग ओ अरिकंचन क साग अरिकंचन क साग जे बनै छलै पहिने एकदम से लत्ता जका ओकरा बना क आइग पर पका क
कि तोहर हाथक भोजनक जोड़ा नहि अछि
वाह भोजन त याह नुन जतै तते भोजन नुन जेतै बढ़िआं जकाँ भोजन क
आ पाँच आदमी रहल त तखने आनन्दो छै भोजनमे अकेला लोक जे छै ओहिस की
आनन्द तऽ तखने छै आनन्दो आनन्दे नहि छै आनन्दे नइ छै परमानन्द छै एहिमे आ तब दस टा आदमी पहुँच गेल तऽ मिथिला मे तऽ अलगे छै नीक जकाँ चिक्क अतिथि देवो भबह पहिने तकर बाद अपन पीढ़ी लागे एकर आऔर खुएबै खाय से बेसी तऽ छै मिथिलामे भोजनक खुएबैक
आ ई जे छै मड़ुआक आटा जे छै से उ
आ मड़ु मड़ुआके चिकस जे छौ ओकर व्यवस्था तऽ गाममे कम आ शहरमे बेसी
ई बड़ सुन्दर देखलियै मिथिला हाट मे भनसा घरक क बनेने अछि आ अपन मिथिलांचलके नाना प्रकारेन जे छै से व्यज्जन
वह नाना खुद्दीके रोटी सतणजा आटाक रोटी ओकर तऽ अलगे आनन्द छै आ ओहिमे आनन्दोमे की छै अहाँके ओकर संगगे संगगे छोटकी गरचुन्नी माछ ई सब सना आ हा हॉ हा एकर तऽ कोनो तोरे नहि छै
बहुत दिनसँ ताकि रहल छी
कबई माछ तऽ ताकि रहल छी ओ तऽ विलुप्ते विलुप्ते भेल जा रहल कबइ माछ कबइ माछ विलुप्त भेल जा रहल आ
बंसी म माछ मैर मैर क आ
ओ त नहि नहि ओ त बंसी मे जे किछु हुए नहियै प्रयास करब तऽ अंगना मे कबई माछ आईब जाएत उ पाईन के धार पर ओ आब ने पाईन होइ या न कबीई के माछ ओकर जे आनन्द छैइ
ओ जुआल कबैइ हां जेहन आसमानी रंग में ओकर फेफड़ा जे छैइ से झलकैत रहै छलै
आह हा ह ओकर आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ अंडाएल कवैइ
ओहो हो हो
आह गरैइ आह ह हा आ पोठी इचना ई चारू टा कवेका आ मारा माछ मारा माछके चरचरी
वाह कलाकार भोजन के मामला में ब दू भाय से ज्यादा अई चीज से के बाजि सकैया
वाह और भोजन भोजन में
आब तोहूँ आनन्द लऽ भोजन के ह हमहुँ जाक जे छैइ से आनन्द ली हमर बेटी से प्रति प्रतीक्षा में य जे कखन पापा औतैथ तऽ भात दालि तरकारी पर जोर दिये
स्टार्टिंग में एकदम कॉलिंग ब्रेक करै छैइ कि मैं गाड़ियां में चल चल चल चल